हेलो
हेलो हेलो अबैया आवाज
राधे राधे
राधे राधे आवाज अबैया
कनि कम आबि रहल यै
कम आबै या
हँ कम आबै
अबैया
हँ कनिक बढ़हल हे
अच्छा बढ़ल
आओर सब बताउ
हँ सब ठीक अइ कतऽ छी आहाँ
हम आसाम मे गोहाटी
अच्छा गोहाटी मे छी
जी
ओतय तऽ बढ़िआँ पानि तानि होइत हे पानि होइ छै ओम्हर
एम्हर पानि तऽ एखन भऽ रहल अइ लेकिन अखन धूप अइ फिलहाल बीच बीच मे होइ छै फेर बन्द होइ छै एतऽ तऽ पूरा नदी सब एखन भरल अइ ब्रह्मपुत्र ईसभ अपने कतयसँ भेलौं
अंऽ हम तऽ राँची मे रहै छी
जी
हूं अवस्थी के हसबैंड अवंतिका के
आँ
तब हमर तऽ अपन काज अइ बिजनेस अइ कंस्ट्रक्शनक के काज अइ बिल्डिंग के
अच्छा अच्छा
उह एखन चलि रहल छै एमहर तऽ रथ यात्रा छै न ओई के आइ छुट्टी छै सब
ह ह
ओम्हर होइ छै कि नय रथ यात्रा सब
हँ हमरा दूटा बौआ अइ
नय नय रथ यात्रा ओम्हर होइ छै
रथ यात्रा इम्हर नय होइ छै एम्हर रथ यात्रा नय अइ
अच्छा आओर अहाँके कोन गाँव अइ
हमर हम नवटोली गाँवसँ छी हमर नैहर अइ नवटोली धकजरी
अच्छा हँ हँ
आ सासुर भेल मुजफ्फरपुर जिला मे जजुआर सुनने हे जजुआर समभो सम्भोताके हम छी।
हँ हँ।
हूँ
बढ़िआँ छै।
हँ एतऽ एतय हम जन्मेसँ छी ओना गाँव जाइ छी।
हूँ। त दरभंगा जाइ छियै।
हँ गाँव जाइ छियै दरभंगामे पी सी छथि ओतय।
हूँ हूँ हूँ दरभंगामे कतऽ कतऽ गेल छियै
दरभंगामे हम अहाँके गेल तऽ छी लेकिन हमरा याद नै अइ मधु एतय मनोकामना मन्दिर गेल छी
हूँ।
ज्यादा हम घूमल नै छी रेलवे स्टेशन।
हँ हँ।
एनाइ गेनाइ होइया ताहि दुआरे रेलवे स्टेशन पर रहै छी। उमहर। गेल छी आर दीदीके ओतय चतरिया दीदी हमर रहै छथिन हमर पी सी
हूँ
तऽ हम ओहो गाममे घुमल छी
हूँ त बच्चासब मैथिली बाजैए घरमे
हँ हँ हमसब घरमे मैथिलीए बजै छी
अच्छा
हमसब मैथिलीए बजै छी
आ दुल्हा सेहो
हँ ओहो मैथिली बजै छथि
हूँ तऽ मधुबनीवला बाजै छियै कि मुजफ्फरपुरवला मुजफ्फरपुरके भाषा कनि चेंज भऽ जाइ छै
कनिक हुनकर सबके अथी छनि होश मतलब जेना अपनेसब यौ कहै छियै तेना ओस होक कहि दै छथिन भाषामे
तनिक कनिक एकरति टाइट भाषा
हँ हँ हँ
अपना मैथिलीसँ सुन्दर थोड़े छै कोनो
नै नै से नै छै अपना सबके इम्हर तय अहाँके दरभांगा सबमे बहुत सुन्दर
हूँ ओ तऽ आब अहाँ एकटा गौर करबै दरभंगा आओर मधुबनी या समस्तीपुर या बेगूसराय मुजफ्फरपुर ईसब एरियामे न
हँ
एक बेर कनिक टोनके अन्तर भऽ जाइ छै
अहाँ होइ छी
छै न जहन कि बेसी अन्तर नै छै बेसी दूर नै छै लेकिन चेंज भऽ जाइ छै
अपनासबके एम्हर मधुबनीमे अहाँके कनिक रेगाके बजलहुँ।
हूँ हू।
हँ आ मीठगर तऽ ओना अहाँके बोली दरभंगा सभ के ज़्यादा के हमरा नीक लगैया।
अहाँ हा तऽ ए के छै ने मैथिली तऽ एके छै।
हँ ह
अन्तर भऽ जाइ छै। ओहि लए जेना लोक रहऽ लागै छै। तऽ ओहि हिसाब सँ चेंज भऽ जाइ छै।
हँ हँ हँ अपने के घोर कतऽ भेल गाँव में कत
हमर घोर भेल ढङग हरपुर
भरपूर
हैं ढंगा जनै छिय कलवाही
ह जनै छिय हमर सभ के एगो पितियत भाउजी छथिन
हा लोहा भेल ओहिके बाद कपसिया लोहा कलुआही कलुवााही सँ पश्चछिम छैय ढंगा पछुआ।
ह ह
ओतहि छी ओतहि रहै छी हा और
हँ।
ओत के जे मुखिया छथिन। सऽ मतलब हमर सभ के चौदह टा टोल छै।
हा
चौदह टोलमे के जे मुखिया छथिन से हमरे सभ के गाँव के छैय
ओ।
आ आब अहू बेर इलेक्शन होयवला छैय नवम्बर में
ह इ नवम्बर में जे इलेक्शन हेतै मुखियावला हेतै
हा ह ह पच्चीस
वार्ड नम्बरवला भऽ गेल छै। कि
नहि नहि ओहो सगे होइ छै। हँ मुखिया सरपंच वार्ड सदस्य तीनू पञ्चायत समिति सभ के एके संगे होइ छै।
अच्छा अच्छा।
आब ओ इलेक्शन कमीशन के ऊपर छैय आब ओ केना कराबय चाहै छै। अलग अलग करेतै तऽ खर्चा बेसी छै। एक बेर में करेतै तऽ कम खर्चा छै।
अच्छा
तऽ बचत तऽ सरकारो चाहै छै। न
हा ह से तऽ छैहे
हू
हँ
बस ओहि दुआरे जे छै। आब इलेक्शन हेतै पच्चीस नवम्बरके टर्म पूरा होइ छै।
ह डेट फिक्स भऽ गेल छैय गाँव के विकास भऽ ओ अहाँ सभके उम्हर केहन कि विकासके मामलामे
विकास तऽ ठीक छैय कहक चाही तऽ आब ब्लैक पिच मने काला रोड चलिए गेल छैय पुल के निर्माण भए रहल छैय हमरा सबके मेन छैय कमला कमला कहे छिय जीवछ एकटा पुल छैय
ओ जीवछ धार ओम्हरे छथिन
हँ हँ हँ ओ अबै छैय अहाँके एम्हरसँ नेपाल दिससँ जयनगर होइत वैहं से चैल जाइ छैय मधुबनी सेहो क्रॉस करै छैय मधुबनी पार कयलक ओइके बाद और चैल जाइ छैय अपन कतो
तही जे जीवछ धार में जे सुनै छिय कते लोक के मानता रहे छैय से ओ अहीं सब के उम्हर
हँ हँ हँ जीवछ धार मे आब ओ धार नय रेह गेल आब ओ नाला भ गेलै
ओ
बुझलियै तऽ ओहिमे की छैय अब धीरे धीरे न लोक कब्जा केने चैल गेलै
हँ हँ
तऽ ओहो नदीके अस्तित्व आब खतमे बुझू
मतलब छोट छथी ओ नदी आब छोट भऽ गेल छथिन कि
छोट भऽ गेल पातर भऽ गेल छैथ आब
अच्छा अच्छा
ओहो धीरे धीरे हमरा लागैए विलुप्त भऽ जेतै लोक रह देतै तहन न
सएह बात छैय आब तऽ अपनो स ब के गांवोमे मिथिलोमे रहिकऽ तऽ बहुत लोक बहुत तरहक कार्य कऽ रहल छैथ
हूँ
रोजगारके सेहो देखलियै एखन बैढ़ रहल छै लोक बेसी एखन बिजनेस के तरफ बेसी बैढ़ रहल नौकरी पर लोक ओतेक नय ध्यान दय छै
नय नय सही सही कहै छियै
लेकिन वैह छै कनिक अगर अहिना फैक्ट्री सब खुजे कनिक लोकके रोजगारके भेटै तऽ लोक किएक दिल्ली बम्बइ जेतै
हँ हँ ई बात तऽ सही छै एखन तऽ एतय अहाँके मिथिला हाटके तरफ में कहाँ सुनलीय जे कोनो फैक्ट्री
हूँ हँ गेल छीयै मिथिला हाटके नय
नइ गेलो हँ एहि बेर सोचै छी छैठ छैठ पूजामे सो सोचैइ छी जाइ तऽ जाइ
जरूर जाउ ओतय अपन मिथिलाके सभकिछ भेटत खाना पीना ओकर जे जे पहिलुका रहै छलैया ढेकी होइ छै ओ जाँत होइ छै सभटा भेटत नया नया चीज भेटत
भऽ जाइ छै ई जेऽ के लेल तऽ दिक्कत नय छै लेकिन एतयसँ आब जाउ तऽ बुझिते छियै आब ऑफिस वला सभके तऽ टाइम नय रहै छनि तऽ ओहि हिसाबसँ टिकट लयेऽ कऽ जाउ
हूँ
तैँ दुआरे कनि प्रॉब्लम भऽ जाइ छै आब हुनका सभके हिसाबसँ चलय पड़ल अपना लेल तऽ कोनो बात नय हम तऽ हाउस वाइफ छी हमरा टाइमे अइ दुनिआ लेकिन बच्च बच्चा सबके दुआरे आओर हुनका दुआरे कनि भऽ जाइ छै
हूं नय हमर पप्पा सेहो रिटायर कऽ गेलखिन तीन साल भेलनि हँ
हंहंहं
एखन बेसी काल ओ गावे मे रहै छै
हँ
कहलियनि जे हँ गाँव मे रहू गाँव के विकास के बारे मे सोचू
हँ गाँव के विकास हेतै तहने किछो हेतै न
हूँ
सेह बात छै
उएह चीज कहलहुँ जे रोजगार बढ़तै तऽ लोक दिल्ली बम्बइ कम जेतै
किछ कम जेतै सही बात छै
अपना जगह पर अगर व्यवस्था भऽ जाय
हँ हँ
आब मानि लिअ क देखियौ गाँव मे की छै किओ अगर दिल्ली बम्बइ मे पचास हजार एक लाख कमाइए
हँ
आ गाँव मे अगर ओकरा दसो पन्द्रह हजार के व्यवस्था भऽ जेतै तऽ सोलहनी बचत छैय
बचत छै एतय तऽ अहाँके देखियौ बाहर मे जे आदमी केओ होथि जिनका जत छैन जे हिसाबसँ भेटै छनि ओई हिसाबसँ तऽ खर्चो छनि हुनकर
हूँ हूँ हूँ कम से कम गाँव मे तऽ भाड़ा नै लगतेै खेनाय के पाय नै लगतेै
नै लगतै आ एतऽ तऽ आहाँके रूम रेन्टे मे तऽ आदमी के जान माइर दै छै
हुँ ऊपर स अहाँ के नेचुरल चीज खाए लेए भेटत खेत मे उपजाऊ अंह कतबो अहाँ गऽर करबै न जे अपना सबके गाँव जे जेबै तऽ गाँवमे जे आहाँ के छत तीस रंग के खाना खा लेबै उहो पैच जेऽत
पैच जेऽत सही बात कहै छियै
बुझलियै पैच जाई छै हँ ओ-ओ नय हेऽत तैय दुआरे जे हर चीज नेचुरल छै हर चीज आहाँ के ओ कोनो ओयमे खाद नय देल जाइ छै कोनो ओयमे कीटनाशक नय देल जाय छै ओ अहाँ के फायदा करतऽ इ सब ओरिजनल छै अहाँ के भेट जाइत्
सही बात -सही बात छै आ गाँवो मे अहाँ के देखियौ जे आब अपन सब के मैथलानी सब जतेक गाँव सँ छथिन शहर सब मे आइल सब किछ नेै किछ- किछ ने किछ गावे के चीज जेना की अदौरी चरौरी कुमरौरी अही सब मे आई हुनकर सबके कतेक सुन्दर रोजगार कऽ रहल छथिन
ओहो सब विलुप्त भ रहल छै आब -आब हम- हम गेल छेलौ गाँव एतऽ अहाँके तिलकोर के पात नै भेटैय छैय बुझलियै तऽ गाँव गेल छेलौ पिछला महिना तऽ ओत स तिलकोरके फड़ लऽ कऽ एयलौ तऽ लगा देलियै
हँ
लगा देलियै तऽ भाय कम स कम हेतै तऽ ओहो एकटा ओहो एकटा निशानी रहत न
हँ हमहुँ सब गाँवे स कोनो चीज अथी केलौं लेलौं
हुँ ओम्हर तऽ अहुँ सब दिसन नै भेटैत हएत
भेटै या एतऽ लेकिन बुझय नै छैय आसामी सब बुझतेै तऽ ओहो खाल ले उसयन क बुझबे नैय करैय छै तैय दुआरे कनि जंगल झाड़ मे
हँ हँ हँ नै तऽ ओहोमे दू तरहके होइ छै पता नै चलत आहाँ